आर
हँ अहाँके की हाल छै
हँ हमर हाल सब नीक छै अहाँके बतैयौ अहाँके की हाल छै
हँ हमरो हाल सब नीक छै
आओर बतैयौ खाना अहाँ के हो गेलै खाना खा ले छियै
हँ हम तऽ खाना अभी न खाइ छी लेकिन अब जाय तनि त एके देरमे ब्रश करे तऽ खाम बढ़िआँ से
वैसे रहुआ खाना सुबह मने सकेड़े खा लेल करियै
ओ तनि आज तनि जान बुझ के भूख लगाबै छैिय कि तनि देखू क होइ छै
अच्छा ओैसे खाना अहाँके घरे कहाँ क बनलै हे
हमरा घरे ताजू खााय भात दाल भुजिया बनले छै बड़ा सुन्दर आ बड़ा नीक बनै छै
जी बड़ा नीक छै ने के बनल अै यर उर माताजी बनल पना खाना
देखली तहाँके माते जे बनल छै त देखू क होल छै
ओ आओर बतैयऔ अहाँके खाना मे कथिी कथिी आज ली बना हे
हमरा खाय मे तऽ भात दाल प्रतिदिनके खायके बना लेबै छी आ आरी कूछो तनी मनी सिखै छै बनाब कि देखू कन
चलियऔ ई धीरे धीरे आ जेतै सब बनाबे अहाँके हमूँ तऽ धीर ह धीर ह सीख रह है बनाबे के धीरे धीरे देख देख के माता जी के देख देख के आ गेले बनाबे हमरो खाना ओहिसे मीट कैसे बनाबै छी अहाँ के थोड़ा बताइयै न हमहु बनाबहि रहुए बताबहि तऽ
हम स सोच बताउ तऽ हमरा मीट बनाबय उतना बढ़िआँसँ नहि आबै छै
फिर भी अहाँके बढ़िया से न बनाबै छै तऽ कैसे बनाबै छीिय तोरा बात अय आइ ने
हम तऽ अभी तक बनाबै न छी लेकिन जब हमर माताजी जैसन बनाबै छियै हम रौआ के बता देबै छी रौआ समझ जाय कि
हँ बतैयौ ने अहाँके
आ देखी सबसे पहिले का करेके कि जितना मीट होइ छै न मीट के बढिया से हम धो देबै छी मांसके ओकरा बाद ओकरा का करै छी कि तनि बढ़िआ से मतलब कि साफ करके आ जितना जैसे एक किलो मीट भेल छै तऽ एक किलो प्याज काटि देबै छी दू किलो भेल छै तऽ दू किलो प्याज काट देबे छी जितना मीठ होइ छै उतना प्याज बढ़िया से काट देबे छी
ओकरा बाद का करय छी अहाँ के
ओकरा बाद ओहिमे बढ़िया से मसाला ई सब डाल देबे छी आ ओकरा बाद अपने मतलब कि जो जो मसाला लागल हइ बना डाल के आ आधा घण्टा मे बन जाइ छै
चलियौ ओ बड़ा नीक से बनाबै छी कहै अहाँके तऽ कहै रहलियै हमरा न अबलै बनाबे लेकिन इतना अच्छा से बताबै छी लागै छी कितना साल के अहाँके अनुभव छै
हमरा अभी उतना बढ़ियाक अनुभव न छै रौआ सब हाल सब नीक छै
हँ हमर सभ हाल नीक छै माता पिता भी सभ नीक सभलोग नीक छै उलोगके स्वास्थ भी सभ नीक छै ओर बतेय ने उधर रौदा बड़ा काड़ा हइ का
हँ हम तऽ अभी गाँव आयल छी आम ल तऽ देखलियै एने काफी रौदा रहलै
ह एनहु बड़ा रौदा हइ आज
रौआ तरफ आम फड़लो छै
हँ इधर तऽ आम बड़ा फड़ल छै अ फड़ल छै जादा फड़ल छै मालदेव फड़ल छै बिजू फड़ल छै इहे सब आम अनेक प्रकार के आम फड़ल छै बड़ा नीक आम लागे छै सब आदमी मालदेव खैलियै कहलहु तऽ बड़ा नीक लागै छै उस ओकर स्वाद अहाँके कोन आम पसन्द हइ सभसे ज्यादा
हमरा तऽ लागल ह कि हमरा जादा बीजजुक पसन्द छै लेकिन एबार उतना न खैलियै बढ़िया से तऽ ना बुझायल छै कि कोन आम पसन्द छै एहि बार के लागे छै कि आम ठीक न भेल छै पहिले जैसे
ई रौदा है न इतना तेज ओहिस आम सब आ कितना आम गिर गिर गेले तऽ बहुत किसान लोग ओकर के कारवाईट में डाल देय छै आ पका देय छै ओहि से स्वाद ओकर उतना नीक न लागै छै
न तऽ हम जादा मतलब कि करवाइट वाला आम नहि खाइ छी हम मतलब कि गाछ पक्कू आम जे होकै छै उहे खाइ छी खाली
हँ अहाँके तऽ बड़का आदमी छी तऽ गछपकुए ने खयबै
नहि हम कोनो बड़का आदमी नहि छी ओ बड़का आदमीके बात न छै खाली बात एतना छै कि हमनु तनी बढ़िआ से खाना खाइ छी हम तनी साफ सुथरा रहै छी
तऽ हमहूँ रहै छी साफ सुथरा एगो अहाँके नहि रहैत छी हमहूँ साफ सुथरा रहै छी
हँ तऽ हम उहे तऽ कहय छनि
रौआ खूब कहले आरो बतैयौ अहाँके माता पिता के स्वास्थ्य कैसन हइ नीक छै ने सब कुछ सब लोग
हँ माता पिता के स्वास्थ तऽ सब ठीक छै कोनो परेशानी वाला बात न छै
हँ आ रौदामे माता पिता के न निकले देबै ज्यादा आ अहाँके निकलबै तऽ छतरी ले के निकलबै ईसभके ध्यान रखबै काहेकि काफी रौदा हइ काफी गर्मी बढ़ै हइ
जी रौदा तऽ काफी छै हम छतरी ले कऽ निकलबो करै छी
सही करैत छियै। यए अहाँके ग्लूकोज पियै छियै।
नहि, हम रासना पिबैत छी, मुदा रासना पिबै सँ बेसी खाइ छी। हमरा खाय मे काफी नीक लगैत अछि। कै छै
नीक लागै छी हँ बचपन मे तऽ हम बहुत रासना सुखले रासना खाइ छी बड़ा नीक लागैत रहै छी अभी याद पड़ल अइ तऽ बचपन के याद आ जै
जी ई तऽ बात छै
वैसे रासना कैसन लागै छै पियै छी तऽ
काफी नीक लागै छै
आओर बतैयौ ने कोनाहु के हाल चाल कहियौ
हँ ग ठीके छै अब हम क बताब ओकरा बारेमे ओ तऽ हमरा स पागल कर दै छै
ओकरे ओकरे चलते तऽ ईसभ करै छिय रेउए
हऽ
आओर बताइ ने कोनाउ गेर रहल न आज म मोतीरी
जायदो ओर बताई रहुआ ठीक छी ने
हँ हम नीक छियै हे सभ परिवार सभ नीक छै भगवान के कृपा छै सभ नीक छै कथिी बोलियै अहाँके
रौकरा क नौ क कह छी
ओ तऽ रघुए नाम बिगाड़े छी य रव न कहलिय य कहना त हम कहै लेकिन उ लड़का के बारा नाम बिगड़ै छियै रौआ
हम नहि कुछो कहै छी आओर बताउ रौआ सभ ठीक छै
हँ हम सभ ठीक छै अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छियै सभ नीक चालै छैै न
हँ सभ ठीके चलैत छै ओहिमे कोनो पर चान न छै
कौन सा कक्षामे पढ़ै छीिय
हमर बारहवीं के परीक्षा चलैत छी हम बारहवीं करके आब आई ए एस के तैयारी करै छी
अच्छा ठीक है तऽ बनिे गेलिय रौगा
अ एबार इंटरव्यू दे देले छी। आ निकल गेल छै।
त उ मेंस क्लियर कऽ देल छियै
हँ ओ सब निकल गेल छै मतलब कि इंटर
तब तऽ पाका र उ आइस बन जेबै
हँ हमरो अब लागे छै कि अब हम बन जाय छी
हमरा के बोला भइ रहआ आइ एस बनबै त ता भेंट करबै आइ एस के वर्दी मे अहाँ के कैसन लागे छियै
न तनी गाड़ी उरी पे तनि घुमम छै न
हँ अच्छा ए ह ल आइस बनब वहि गाड़ी पर घूमे ला
आ नहि तनि हमरा मन करले कि तनि देखे छैान कि ओ कैसन होकै छै आइ एस बनल तऽ सोचली तनी बन जाइ छै तऽ बन गेली
इ ल कन बन बनाै छै आइस हम तऽ आइ हम तऽ सोचै छी आइ ए एस हम बनबै तऽ समाज सेवा करबै समाज के कल्याण करबै जिला के राज्य के विकास करबै ए ले बनल जाले आइ ए एस आरआ तक कहै छीियै कि गाड़ी मे घूमबे देखबे क कैसन लागल है आस बनल ऐसे ए ले कोन आइस बनल हे ले कोन आइस के तैयारी करल हे
न मतलब हम खूब सुनल रहले छी क काफी मतलब की बड़ बड़ पोस्ट होकै छै काफी ओकर नाम होकै छै तऽ हम सोचली कि कथभा केतना नाम हो
अच्छा ओहिस रौआ रहुआ आइ आस के मेन्स क्लियर क देल छियै तऽ हमरा के बताैया आइष के मतलब क होइ छियै
आइ एस के मतलब देखि आइ ए एस मे कलेक्टर बनल अछि
ओ ने आइ एस के मतलब क होइ छै
ओकर फूल फल
ह ओे
तऽ इं्डियन एडमिनिस्ट्रेट सर्विस होताै समझली ओ सब हमरा पात बा ओ सबमे कोनो दिक्कत न भेल छै छै हम इंटरव्यू मे गेली न उ त हमरा सर पूछत काफी सवाल पूछैत रहले त सवाल के जव बढ़आ सेेल च ठीक बा
फेर कभी बात करबै
ह हमलोग काफी नीके ल